हो गया सो हँ तुम हम पे एक दो बार की होगी
हाँ आपका हो गया है पूरा
हँ मेरा हो गया पूरा दुसरा पार्ट था उसमे रिकॉर्डिंग बला है मेरा आया पाँंच सए आय है पाँच सए तीद आ फिर आया इधर एक सए नब्बे
अच्छा इसीलए तऽ हमको भी आ
हँ
कितना टाक्स पूरा हुआ
मेरा हुआ तऽ छआसी गो
इतना हुआ फिर भी उतना कम रुपआ मिला सबको पन्द्रह सए दो हजार आ ऐसै कैसे कैसे मिल गया है
ह कहल धीरे धीरे होगा तऽ आएगा ओ सब क ने पन्द्रह स दू हजार रहत न उस दूसरा दूसरा टास्क भी रहताै लिंक भी जो एक दूसरे को लिंक भेजता है न किसी का टाक्स पुरा जिसका पहिला टाक्स हुआथा तऽ लिंक भेजाथा
हँ
तऽ उस उस उस सबको जादा जादा आया है मेरी बहन का भी आया है नौ सौ चौंसठ
हँ मो सोना
सोना क हू
मेरा हँ ने आठ सौ मेरा भी उसे
ह
मतलब पाँन सौ आने वाला है पाँन सौ आस्सी आ दो सौ तीस पहिले आया हुआ त सब मिलाक आठ सौ हो जाएगा
दुसर नंबर है की
नहि नबंर तोऽ वही ह मेरा
तऽ एगोमे पूरा हो गया एगो नहि हुआ कैसे तऽ
नहि इसी में बांकी था दूसरा क करे कहाँ हैं मेरे फेमली में एगो और फोन था उसे से जुड़े थे फिर हटा दिया मेरे भाइ का फोन था वो नहीं किया तो छोर दिये नहि किये ओ टी पी ले हमी करते लेकिन टाइम नहि मिल पाता है ओर बतैयौ
ओर सब ठीक है
ह्म
खाना पीना हो गया ह मेरा बन गया आठे बजे
हम तो पढ़ रहे थे
हाँ मेरा आठे बजे बन गया खाना खाना बना के बर्त्तन भी धो दिये हाँ खाना बना के बरतन धोके के गैस उस पोछ के टंच
बढ़ियां है धूपे बहुते है की क्या करीएगा और बतैयौ
इधर तऽ कल बारिश हुआ था न तो रात मौसम खड़ा था
किधर बारिश हुआ
मेरे इधर
समस्तीपुर सैदपुर कौन सा जिला मे है
बेगुसराय जिलामे है सैदपुर हैलो अच्छा समझिए ने उधर बारिश हुआ इधर बारिशो नै हुआ बहुत हुआ कि कम हुआ
इधर दू तीन दिनसँ ने थोड़ा थोड़ाू होता ह मौसम ठण्डा हो जाता हो गया ह